ठ
न अपन कहियौ
हाँ बस बढ़ियाॅं बढ़ियाॅं बढ़ियाॅं तब तऽ ओ दरभ्ंगासे कतेक विदा हेबह
दरभंगा से त कहबे केलखिन हम रात्रि पहर त के घर पर पहुँचब त निकाल मे श्यामाई मंदिर से विदा हैब कनिकाल आराम भेला के बाद
आ रात्रि विश्राम नहि छै कि
रात्रिक विश्रामके छै तऽ आ व्यवस्था तऽ नहि कयने छी कहलियै लगमे छियै तऽ कहलियै चलू ठीक छै टहल बुलि लै छी
तऽ गामक दिस प्रस्थान करब
गामक बीच प्रस्थान करेब तकरा बाद
ओ
बीच मे खाली हम यात्रे क रहल छी
ओ कतहु कतहु पुनः पुनः फेरो
मिथिला के बाद सोचि रहल छी मिथिला हाट के दर्शन सेहो कलिय एकबर भज भी बड़ा सुन्दर व्यवस्था छै एतुका
अच्छा मिथिला हटक
हाँ
हाँ मि हाँ हाँ मिथिला हाट गेल छी एक बेर गेलहु बहु सुन्दर लागल जगह हाँ घुमै फिरैला मतलब बहुत घूमय फिरयके जे ज एकटा अथि छै ताहिके लेल एहि अथीके क्षेत्रमे ई
मैथिली व्यवस्थासब ओतय सुन्दर व्यवस्थासब छै
हाँ से पूरा बोटिंग तोटिंगके व्यवस्था सभटा ओहिमे अइछ
टा ओतुका जे सबसे विशेष क के सुनलो हन जेहि के लेल हमरो मोन लला एक बेर जाय केत कनि भेंट घाट कल जा लोक सब समाज सब से कनी भेंट घाट कल जाय देखल जाय ओतुका भोजन के व्यवस्था सुनलियै हन जे पूरा
हाँ मिथिलाके जे मिथिलाके जे ओ जे कल्चर छै भोजनक जे व्यवस्था छै अ से ओहिमे प्रदर्शित करै छै ओहिमे मड़ुआ रोटी तऽ तिलकोरा के तरुआ ई सब जे मतलब मिथिला के जे मेन मेन चीज सब छै खाग जे ह ह ह ह ह ह तऽ से तब ओहि में आहाॅं के ओ खान पान के मे जे कल्चर परम्परा रहल छै से त दर्शाबैके लेल ई सब चीज ओहिमे देने छियै तऽ नीक लगै छै अहाँ जेबै तऽ
लेकिन हिसाबसे एक हिसाब से बुझियौ ने कि मिथिला के जे व्यवस्था छै खान पान रहन सहन ई सबटा ओ जीवन त कऽ के रखने छ ओतऽ कऽ रहल छै जे कम से कम एकटा चीज रहै जे आबे वाला जे समाज छै कम से कम ओ चीज के देखि बुझ जे मिथिला के स्थान की छलै
हाँ हाँ हाँ हाँ राजस्थानोमे एकटा एहि टाइपके जे ओ जगह बनल छलै ओ अपन राजस्थान देखलियै हम तऽ एक बेर गेल छलहुँ हाँ चौकी धानी या ई सब किछ नाम छै
हँ
हू तऽ ओ म लाग य ओहि के अथि पर तऽ मिथिलाके जे अपन एकटा सुन्दर लागत जायब तऽ
नहिएह विचार केने छै जे इ दरभंगा से जखन निकलि जायब ने नह तऽ काल्हि खन या कोनो दिन जे छै से मिथिला हाट जा एक बेर टहल कार
हू ह
ह
ह
ई जे समय जे चलि रहल ह तै बीचमे एकबेर विचार करै छी यदि भेट घाँट हय तऽ चलब राजगीर सब देखबै छैख एखन यात्रे के व्यवस्था मे होइ छै तऽ यात्रे कऽ के चलब एखन किछु दिन मे
एहि बेेर अहाँके यात्राके भरपूर
पूरा प्रयोजनरा हम एहि बेर लिस्ट बना क रखने छी कि कतऽ कतऽ यात्रा करबा छै
अच्छा अच्छा
विश कह जे विश आकाश के समय छै लोक परिवार सब सबगोटा स सब रहै छै हमी साथी सब भेटलेहं कहलियनि कनि आप चलू घुमय फिरैके लेल आनन्द लेल जाइ हो गर्मी मे
वाह ब बहुत बढ़िआ नहि नहि नहि नीक नीक ई नीक यात्रा हुए सुखद यात्रा यात्रा रहै अहाँके एहिबरके अहाँके यात्रा नीक हुए बुझलियै
मंगलमय होताै इहो सब अच्छा रमन चमन छै जीवन के आनंन्द छै
हँ हँ निश्चित निश्चित निश्चित बहुत बढ़िआँ
नका नलका जखम होगे ते नव नव लोक सब कनी गप सप होइत रहे छै जान पहचान हो
हँ से तऽ घुमला ने घुमै फिरैके तऽ बहुत तरहक ई छै वाह एहिबेरका जे अथी रहल हए प्रस्थान जे गामक जे अहाँके अपन अथी रहलहुँ हेँ कि के जे अथी रहल एहिमे बहुत बढ़िआँ अहाँके ह्म तऽ सुनि कऽ खुशी भेल
हँ बड़ सुन्दर व्यवस्था छलय
अच्छा अच्छा दरभ्ंगा मे छी मधवेश्वर एकटा जगह अछि आओर श्यामाय मंन्दिर तऽ घुमि लेलहु हैं आर मनोकामना गेल छलहु की नहि
मनुकारमना मंदिर हँ
हँ हँ ह जस्ट हँ ओ बगलेमे अछि सुन्दर व्यवस्था अछि जगह अछि
मनोकामना मन्दिर अन्नपूर्णा मन्दिर हँ बड उत्प जेना लगैत रहे छै जे स्वर्ग में आनंद ल रहल छै
अच्छा हँ हँ हँ हँ हँ
ह ब ब ब
हँ से तऽ
सुनब त